हँ की हाल-चाल अइछ मामी? हँ हैलो!
हूँ बौआ ठीक छी?
की, हँ ठीक छी, की हाल-चाल अइछ?
सब ठीक, अहाँके?
हँ हमहुं सब ठीक छी, मामी नास्ता केलौ?
हूं, भऽ गेलै अहाँके?
हँ अखने भऽ रहल छै। समोसा अनलियै नीचा सँ खरीद क, चाय बनेलियै, चाय समोसा खेबै।
अच्छा! चाये समोसा चलतै आय।
हँ-हँ चाय समोसा, बहुते दिन सप्ते में तऽ, एहि ग्रुप में जहिया स ऐड भेलिया ओय दिन स, सते नै चले छै न सब बात चर्चा करै छै तऽ, आर मोन होइ छै।
हूं चाय समोसा, अच्छा!
हूँ।
और सब कहू, उमर के ओतऽ के मौसम केहन छै अखन?
बहुत ज्यादे गर्मी छै, पइनो होबै के नामे नै ल रहल छै, तते गर्मी छै न।
गर्मी में आरो चाय समोसा!
हँ नै तै के बादो एते गर्मी छै न, कोनो असरे नै करै छै, दू बेर नहाऊ, तीन बेर नहाऊ, ओहने के ओहने लागै छियै, एते गर्मी छै। हँ, गाँवो में तऽ गर्मी पड़ै छै मामी!
गर्मी पड़ै छै पर, कनि एतऽ के सुकून अलग बात छै। कनि हावा-तावा बहले, ठंडी हवा।
के हावा लागल, खेत के हवा, ई सबके अलग हो छै, अहाँ नै किछ नाश्ता केलौ हैं।
हूं केलिया नाश्ता।
की केलौ हैं?
रानी मौस मौसी बनेने छलखिन है, चाउमीन।
अच्छा!
त केलियऽ।
हँ, हँ निक करै छै मामी, क क खा लै छी। किआकि बहुत बड़का दिन होइ छै, अखन राइत होबऽ के नामे नै लैत रहै छै, आ भोर तुरते भऽ जाइ छै।
हूं।
तै दुआरे नै करै छी, बौआ नीक अछि मामी?
हुं बौआ ठीक छै नीचे नीचा अछि, नानी के साथे चाय बिस्किट खा रहल छै।
अच्छा।
बहुत बदमाशी करै छै आब।
आरे ओ तऽ पैघ भ गेल अहाँ जेकाँ नै, जे तीन-तीन घंटा रहि जाइ छी ट्यूशन पर हमरा तखन सँ आश्चर्य लागैये, हम ई चीज हम अपन माँओ के कहलियै जे माँ गै बौआ ना अकेले रहै, ओहो रहि जाइ छै।
हुं ओहो कहियो काल जाइ छै कहियो काल नै। तऽ छोट छथिन एखन तऽ केना जेथिन। हुं, दस रुपआ दस रुपआ दऽ दै छी, खुुराकी खाउ पीउ, आरामसँ खाना खा लेतै ओकर बाद खतम भऽ जेतै अर मम्मी खतम भऽ गेल।
मतलब एते चीज सब बाजर लगलैये।
ह एगो एकटा बैग एकटा बैग भी कीन देलियै ऑनलाइन से छोटका बैग।
बहुते नीक केलियै, कमसँ कम बच्चा ओसभ देख कऽ तऽ पढ़तै ने आगाँ बढ़तै
हुं।
ह ई सब तऽ बड नीक करैत छी खरीदैत, हमरा ई बहुत नीक लागल जे एकटा टयूशनो जाइ छियै आब कनि दिन के बाद छओ महीना के बाद त ओ स्कूलो जाय लागत मामी। ओ अखैन की जायत, मामी आङगनबाड़ी मे आब ओकरा भेजब।
हँ आँगनबाड़ी से काल्हि फोन आयल छलै हमरा पर तऽ कहै छलखीन रहै ओतऽ के मैडम कि मतब मतलब बौआके भेजियौ तऽ हम कहलियै एखन बौआ छोट छै तऽ केना भेजबै तऽ माँ कहलखिन की आब कोई लऽ जेते तब ने जेते ने देखे ने तऽ मामा कहलखिन हम नाम लिख लिखा दै छी।
हँ।
तऽ हफ्तामे एक दू बेर लऽ जेबै कनी काल रहतै एक दू घण्टा हम भी रहि जेबै
हँ ई तऽ बहुते निक कहलियै एको दू घंटा रहतै तैयो तऽ घटियेते ने मेन छै ट्यूशन जाय छै फेर स्कूल जेकां आंगनबाड़ी जेतै धीरे धीरे पढ़य लगतै।
हं तऽ मामा कहलखिन कि आदत भऽ जेतै ने तऽ बड़का मे बस तसमे जायमे नै कनतै।
ह फेर नीक एडमिशन करबा देबै, नीक स्कूल मे मामी सबसँ नीक
हुं।
हँ, मामी कनि दिन और होबऽ दियौ एक सालके बाद एडमिशन करबा देबै।
हँ एडमिशन, कहले कचरा स्कूल नीक छै ने ओतऽ प्रिया सब भी पढ़ै छै।
अच्छा ओ जे छै कि ओ जे मुँह पर जे स्कूल छै कथी नाम छै ओकर
की त ओतेक ध्यान नहि छै हमरा ओहि स्कूल के
पता नहि कथि त नाम छै ओतुका। कियो द देलकै एगो आरो स्कूल छै बीआयकन पब्लिक स्कुल।
हँ।
हँ।
अरे नै हम कहब जे प्रिया सब पढै छै ने तब चिचिराहा मे
हँ चचरेहेमे कहलखिन मामा पढ़ा देबै।
पहिले तऽ ओतै एडमिशन करवा दियो। पहिले तो क निदी रहथि ताहिके बाद फेर आगाँ बढ़थिन, ओर ठमनके पढ़ाइ बहुते नीक छै।
हूं। और सब कहू अहाँके दीदी सब कतऽ छथिन?
सब बैसल छै, सब अपन अपन काज मे लागल छै।
आर ओ बौआ छलखिन हेँ, कथी नाम छलैन हे इती। हँ।
ओ ने मैगी खा रहल छ। ओकरा ने समोसा ने नीक लागे छ। बहरिया बच्चा सब के इह तऽ फर्क हैय। अपन गाँंव घर के चीज नहि नीक लगे छै। आकरा शहर वाला चीज बहुत नीक लागैत छै।
हू मैगी।
मुम्बई सँ फोन केने ओ दीदी कहै छलखिन हे जे हमर सबके बच्चाके जे सिखाबै छियै जे बुआरो ई खो बुआरो ई बात कोइ छै कि हमरा नही बोलेंगे मम्मी। दस बेर सिखाबै छियै तऽ एगो वर्ड कहै छीये।
ह बाहर रहल से मैथिली बिसैर जाय छै। ते बच्चा सब।
हँ होय त नहि छै। खिन ओ। हो बहुत नीक छथिन दद एते नीक बात करै छथिन। और अपन मिथिलाञ्चल के बारे मे बहुत जानकारी छै, हुनका बहुत किछु पता छैन। ओ कहै छलखिन है जे मिथिलाहाट गेल रहि एहि बेर। त नीक के देखलियै निशा सब किछु में बहुत नीक लागल। ओहिपर तो होयऽ जे कते बेर जैतौ।
अहाँ गेल छी।
नै- नै हम तऽ कहियौ ने बस नाम बस सुनिते छीयै।
अच्छा ह। मामा भी कहै छलखिन ई सभ कहै छै एना छै - एना छै एक बेेर जेबे नानी के लऽ कऽ। तऽ देख लेब नानी कहै छै कह हम नहि जाइ छी हम केओ नहि जायबै।
नानी मामी घुमा दीयो नानी यदी कहै छी तऽ अहाँ सब घुमा दियो के।
त मामा कहलके कि नै। सभ जाइ छै तऽ तू के ला नै जेबही, चलू हम- हम भी कहलियै माँके चलू माँ।
नै - नै मामी सही बात आहां कहलिये घुमा दियौ। मिथिला हाट मामी सांझ के जेबे ने और नीक लागत, एते निक लगे छै साँझ के। कि कहु हम।
नीक लगलकै दि - दिन से नीक राइते मे देखय के लायक रहै छै लाइट सब जड़ैत रहै छै।
आ तैमें सांझ के और सुन्दर लगैय छै।
हूं। ओहि माँ कहै छलखिन की रहै छै ओ मरुा रोटी रहै छै एना - एना तऽ फेर मामा कहलखिन नहि। बहुते आदमी सब दूर दूर के आदमी सब देखय लऽ अबै छै मिथिला हाट।
आरे मामी कतऽ से ने अबे छै मिथिला हाट देख लऽ कतऽ से ने अबे छै ओहि के माछ भात खाय के लेल जाय छै कतय सने मे मड़ुआ रोटी की सब पता नहि मकई के रोटी सब मिले छै। कतय कतऽ से लोक विदेश सब से लोक आबे छै अपन सब के मिथिलांचल मे छै तऽ अपना सब जाए
उं।
लेकिन लऽ जइयौ नानी के घुमा दियौ मामी।
हँ - हँ -हँ।
पहिले तऽ अहाँ पहिले बाबा धाम से आउ घुमि कऽ।
हँ।
तो वहाँ जाकऽ नानियो जेतै कि अहाँ मामा बौआ।
हू।
ओ।
और सब कहु।
ठीक छै।
अच्छा
मामीयै-
आँ
हँ नीके ओतऽ बाबाधाम तऽ चैले जायब तहिके बाद ने एक बेर भवानीपुर सेहो चलि जायब। ओ ठामन के उगना महादेव फेमस छथिन सब बहुत जादे कहै छथिन जे जे कहै छै ओ मतलब भ जाइ छै पूरा ई सब।
कत्त उगना महादेव लग?
हँ।
अच्छा एक बेर देखै छियै मामा के कहै छी जे
हँं पहिले तऽ अहाँ सब ओतसँ आबि जाउ बाबाधाम सँ ताहिके बाद ने ओतहो एक बेर चलि जायब।
हू।
ओतऽ ने बहुत पण्डा सब मिलत बहुत जादा मिलै छै पण्डा सब महादेव ने बहुत छोट छै। त बिल्कुल ओतबी टा के महादेव ओ जेना लागै छै ओइमे सटि गेल छथिन।
नै देखने छी आब कहै छै सभ नहि हम नहि गेल छी कहै छलखिन कि मामा सब जे एना छै ओना छै हम कहलि ल चलू एक बेर मामा कहलखिन ठीक छै। ल जाइ छै पहिले मिथिला हाट चलू ओकर बाद जे
हँ पहिले तऽ सही बात छै पहिले अहाँ जाउ बाबाधाम फेर मिथिला हाट जाउ घुमि फिर के आउ फेर ओतहु जायब। एते सुन्दर तहन ओइके मतलब अहां श्यामो मंदिर नहि गेल छी दरभंगा के।
के छियइ?
हँ गेल छी।
मां ब दरभंगा के श्यामा माई मन्दिर।
दरभंगा के श्यामा हाँ नहि सुनने छी सुन हमर सोनी सब गेल छलैए। बौआ सब गेल छलखिन हँ हम नहि गेल छलहु ओ सभ कहै छलै बहुत नीक छै।
हँं सही मे कहै छै बहुत नीक छै दरभंगा में घूमऽ के लेल एते नीक छै मामी तार मंडल छै अंतरिक्ष अहाँ के ओहि सए मे जाय के लेल
ह
जादा टिकटो नहि छै बस अढ़ाई तीन सए रुपआ टिकट छै ओहिमे न अहांके न अंतरिक्ष के बारे मे एते नीक जानकारी मिलत ओइ आ घूमओ एहिमे जे घूमबै ने ओ तारामंडल मे पचास ये कि साठि रुपआ टिकट छै आऔर अंतरिक्ष मे सो देखऽ के लेल अढ़ाई तीन सए की साढ़े तीन सए रुपे एहने किछ छै टिकट।
अपना सबके मिथिला मे घुमऽ के कमी नहि,
बहुत कहियो जायब ने श्यामा माइ मन्दिर देखऽ लेल दरभंगा मे तऽ ओतऽ जरूर जायब। ओहो ठमन घुमिके आबि जायब।
हम गेल रहियै लेकिन हम ए सो नहि देखलियै बस तारामंडल घुमिके चलि आयल छी। कियाएकि टाइम नै रहै बहुत तऽ अन्हारे भ गेलैन राएत राएत रहै भ गेल तै दुआरे।
अच्छा मम्मी सब साथे गेल छलिये।
नै-नै हम बस हमरा कॉलेज के काज रहाए नै तऽ फेर हम और हमर कोनो बहुत दोस्त सब छलै तऽ सब आदमी साथे रहिये गेल दरभंगा। जाय छलियै ना कते बेर ते गेलियै।
अच्छा।
हुं, हां तऽ उहाए मे। ते कहै छी जे आके देखबै एतेक सुन्दर लागत नै देखै मे मोन नै हाएत जे फेर उ अंतरिक्ष के अथी यात्रा देखे के आबी बहुत नीक लागत।
हुं जे जेबे मामा के कहै छै एक बेर लऽ जेतैन।
हां, घुम-फिर लियो मामी एते नीक-नीक जगह छै नै। की कहु देखबै तऽ देखते रैह जाएब।
हुं और सब कहु भाय सब एखन कतऽ रहै छै।
अखन पता नै उ क कता छै से हमरा नै पता लेकिन ओकरा से बातचीत होएत रहैया से पता
अच्छा हमरा सबके छलखिन बुझाए उम्म उ सूरत दिस, गुजरात दिस।
पता नै तहने भ सकैया मामी गुजरात मे हेते, लेकिन पुछले रहियै नै एक बेर
हुं।
तऽ उ बतैलक नै कहलक ओय से की लेबी। तू हम बाहरे मे छियो से सोचिये हमु जखन चाहिये तहन आएब सकै छो। तऽ शायद गुजराते मे हेतै।
अच्छा।
उ ते लागैया मामी जयपुर दिस इम्हरे कतौ हेतै।
हुं हेते शाएद।
पानीपत कतऽ छै इम्हरे कतौ छै ना।
पानीपत बुझाय हां सुनै तऽ छलै बुझाए एतै कतौ हेतै।
मामा रातियो कहनै जे उम्हरे छै पानीपत सब छै इम्हरे जे या साइड मे। पता नै कतऽ छै।
हुं सुननै छलै आएब।
हां उ मामा रहथिन कहने हमरा तऽ पतो नै छल। हम इ चीज हुनकर मांओ के कहलिये जे माँ गे पानि पत इम्हरे कतौ छै, कहलक जे पता नै कि छोरा की। कहै छै नै करै छै।
अच्छा। और और सब कहु।
और सब ठीक अहाँके बात नै होयया मामी।
आनंद सँ।
हां।
नै आनन्द से नै बात बीच मे बुझाए फोने फोन कैने छलिये मामा मोबाइल मे तऽ मामा हमरा कहे छलखिन कि आनन्द फोन केनै छै तऽ हम बा राएत मे, राएत मे बुझाय केने छलै एगारअ बजे। तऽ हम कहलक क की करू कुनू काम हेतै जरूरी तऽ केने छल। कयने छलखिन अपन नहि उठेलकै आनन्द, तऽ फेर छोड़ि देलखिन।
नहि -नहि ओ, सभ दिनके एक बेर, दू बेर क ओकरा सबके बात होइ छै।
अच्छा! शायद कोनो काम -ताम करैत हेतै ने, तऽ ओहि ल नहि उठे नहि हेतै।
हँ जे बात तऽ होइ छै, लेकिन पता नहि।